लगै छियौ
हँ खूब प्रसन्न रह की हाल चाल
ठीक छै
चल सोझरा गेलै ठीक ठीक
गै एकटा बानर अबै छै ततेक तबाह करतौ जे किछु कहै के नहि आज कल लताम छै बढ़ियां फड़ल दुनू कतका गाछमे आबि कऽ चुपचाप खा लै छै आ तहन एना एना देखैत रहै छै जे कियो देखैए तऽ नहि
हँ आरौ तोरी के लतामा आ अना अनारो तनारो दलान पर तऽ अनारो छै ने यै
हँ छै दरवाजा पर नहि छै दरवाजा पर तऽ कटि गेलै एकटा छै हैये एहि घर के मूंह लग मे हँ ओतऽ छै हँ तऽ ओतऽ टॉपैये नै ने दय छथिन एलवेस्टरे पर से एलवेस्टर पर जाइत रहे छै
बाप रौ बा कहतऽ अपना सभके गाममे तऽ ई नहि छलैए बानरके खि खिस्सा ई तऽ बनरके नबका भऽ गेलैया
नबका जे भऽ गेलैय पहिले अबै छलै तऽ ओकरा भगा दै छ छेलै आ एखन बे ओकरा नास्ता पानी करेनाइ पोसने छै बुझियौ एक हिसाबे आ से की केलकै बुझलि लताम उताम खा लेलकै आ पोखरि मे हेल लेलकै नहा सोना कऽ हमर चिक्का ओहि घाट पर निकललनि हें
हँ बापरे एहन पानिमे मे ये एखन आ एहन अन्हारमे उएह पूर्नी पोखरिमे
हँ नहि अक एक घंटा भऽ गेले करीब पुरनी पोखरि मे हेललकै ये तकर बाद हौवे चन्दन भाइजी के माँ के छत पर आराम केलक अपन
हँ ओतऽ ओहि अंगनामे कोइ छैहो नहिये
नहि केओ नहि ओ छते पर ओ सुतबे करै छै सबटा काज करै छै
ओ सुनलियै एकटा कारी रंग के सेहो
तीन टा कहादन आयल छै ओएह कारी रंग के एकटा बानर सेहो
नहि करिका के नहि देखलियै एकेटा बानर के देखै छियै बेसी काल मोट
एकदिन माँ कहने रहे जे अखन तऽ गपे ने हमरा मन खराब दुआरो होइ छलै एकदिन माँ कन रहै जे तीनटा बानहर आयल छै दूटा छै वैह भूरा रंग वला आ एक एकटा कारी रंगगके बनल क क
खालीयऐ
कहलक ह कारियो रङंगगके एकरा सभके तऽ खुबे उपद्रव करैत छै अङ्गनामे घुसि कऽ आ पियाज प्याजो खाइ छै पियाज कहादन दकरि दकिर कऽ सभटा फेेक दैत छै
फेेक दै छै आ दोसर बात ई छै ने ओ तोरा किछो से नहि डर मानतौ गुलैतिये टा के डर मानै छिय
नहि एते दिन ई झंझारेपुर बेहटमे छलियै ओ बानर आब चलि गेलै चपाहियो बुझलकै सर सम्बन्धिक छै
माँ आनने छथिन गुलेती कीन कऽ ह साठि रुपआ मे देने छनि जहाँ ने ओतौ एक बेर जे ओकरा कइन देलही ओ लंग तंंग लगा के भगे छै बड डर हय जै बेर ऐलेया पापा ओहि गुलती स भगेलखिन हे
ह तइने आखि आखी सब चीज आर इह ने छै कि मानि लिअ चीज जे वोस्त खा लेतै तऽ ओहिसँ भऽ जेतै तऽ लोकोक के ने क्षति पहुँचाबै लगैत छै छै ओ मुह कान भमोड़ लै छै
आब तहु में मुंह दुसैत रहै छै छै से बाप रे बाप बैस के जे मुँह चमकैत रहतौ ओकर मनुख जेका खाय
हँ हँ इमहर तऽ खुबे छै ओ झंझारपुर दिस खूब छै मड़वाड़ी सब नहि हमरा सब के एते न छै छै मने आब कहियओ कालके गोटेके आबि गेल तऽ आबि गेल तऽ ओकरा ततेक आदर हुअ लगै छै बाप बाप रो बाप रोटी दियौ हँ आम के टेल ताम दियऔ रोटी दियऔ फल्ला दियऔ मधुर मिठा मिठाइ घरमे रहल तऽ स ततेक ओकरा आदेशे सँ स तर भऽ जाइ छै
वैह भऽ गेलै तिले बाड़ीसभ मुरही कचरी सब खुअबै छै
हँ जे भेलै से खेलक पीलक आ भागल आ ओ मरबाड़ी सब सब रखे छै तऽ झंझारपुर मे तऽ ढेरे बाजार पुरानी बाजार में
ओ तऽ तोरा झंझारपुर तऽ नामीे छै बानरगमा स
हँ ओ बाजार हँ तऽ ओ सब सेवो बड करै छै बड्ड खुआबै छै बड्ड बापरेबा तरकारी तीमन फल मूल सबटा
हाँ एमहर तोराह हमरा सासुर मे जे अबै छै हेजक हेज ओ तऽ बाप ओतुका उपद्रव तऽ पूछ नहि ओतऽ मौगी के गुदानबे ने करै छै
बेसी हेतै
बड्ड छै हमर ससुर रहै छथिन तहन ओ पूरा अथी करैत रहै छथिन आ ओ हिनका त गोदानबे ने करते ई त कतबो हांसु पी ल कऽ दौड़ जाय छैन हुनका पर खोकिया लगे छैन ओ धिया पुता जे बुझै छन गुलती चलबै देख देख लेने छन जे गोली नीचा मे खस पड़ै छैन तऽ ओ बुझ जाइ छै बुझ गेल छै कतबो ई गुलतियो देखबै छथिन तऽ किछ नहि हम हम कहि देने रहे छियै जे ओ चिन्हने अहाँ के गुलतीी मे गोली
हाँ किछ ने अबिते ने किछ छै खाली भ्रम वृष वला चो एकरा से किछु नहि हैतौ
बाप रे तहिना सुगर हरान करे छै सबटा जानवरे सबके बेसी उपद्रव भए गेलैया
ह्म आ सुगरकेे तऽ देखिय तऽ मोन घिन गिन करै त रहै छै विचित्र जेना कियकि कोरि कार सेहो दै छै ने अखन पूरा ह्म विचित्र छै हाँ एक तऽ पानि नाको दम ठेकेने छै नहि झाड़ि कऽ होइ छै पानि आ नहि किछ ओ कन्ने कन्ने क टीपि टापुर भऽ गेल पूरा थाले थाल लगै
आ गाय भर रात आई बरसलू एम्हर
नहि इम्हर नहि ई काल्हि खन जे भेलौ दिन मे एक दू तोर एलौ तकर बाद रातिमे पड़लै तऽ रातमे सुति रहै छैन तऽ नहि बुझै छै जे पानि पड़ै छै की की लेकिन कालि खन भर दिन पानि पड़िते रहि गेलै
एम्हर तोरा रात के लाइन कटे छै से कटने रहय
से तऽ मान लेअ एखन कते सुन्दर समय छै आ एखन जे एकटा कतउ बूंद पर जाय भऽ गेलै ओ बिजली ऑफिस मे फोन चल जाई
आ नहि नहि एतुका नियम छै चपाहीक के तोरा जे पाहुन परख जे आयल रहत त ओ लाइन कटबे करत
बड सुन्दर
विकास आयल छलखिन विकास आयल छलखिन राति मे तो आयल छलखिन आ ओ अपन गाम जैतथिन तऽ फेर लेट भऽ गेलन तऽ पाइने हुअ लगल तऽ नहि गेलखिन भर राति लाइन नहि देलकै ओहि दिन हम सब आयल रहये इहो रहथिन ओहि दिन भर राइत लाइन नहि देलकै आ आई भरि दिनसँ छै हाँ
इम्हर ओते ओते काल ला ने कटे छै लेकिन पाइन जे आयल ते पहिनेेहे ओकरा आभास भ जाय छै
ओ बस पाइन भले ही आइब कऽ चैल जाई घूर बहूर कऽ लै ओहिसँ नहि मतलब छै लेकिन ओ शुरूसँ अन्त जँ राइतमे पाइन शुरू भेल अ तेहन जे कटल तऽ एके बेर जए बजे रातमे कटत तए बजे भोरमे एयत
हाँ से तऽ होइते छै एम्हरका पोखर सब कटा भइर गेलैया ना सबटा पिपरा घाट सेहो उफान पर आबि गेल छै सेहो भऽ गेल छै पानि नहि तऽ दैखैलियै आइ एक गोटा लगेने छलै या
हमरा सबके ई जे छलेय एतऽ डबरा जे छलेया देखने हेबी स्कुल लग मे तऽ ओ भरै छलै तऽ पाइन अबै छलै तऽ ओ तऽ पूरा भरा गेलै ने आब पूरा बालू आब ओ तऽ छै ने पूरा बालू तालू पड़ि गेलै पूरा भरा गेलै ओ तऽ आरो सुन्दर लगै छै तऽ आब तऽब पाशइनके तते नहि देखैत छियै तखन आगा पाछा जे खेत पथार छै तऽ ओहिमे ओहिमे बुझै छियै सएह या नबका भरोठ छै तऽ कतौ कतौ पानि लागि जाइ छै थाल हँ सैह नहि तऽ पानि बढ लेकिन तैयो पाइनके समय मे विचित्र लगैत रहै छै गिद् गिज मे
हँ आ ई गायके ई दुनू बहीन ठीक दुनू भाय बहीन ठीक छौ
नहि एकटा सोमू तऽ कने ठीक छै श्रुति के अथी खून के बड़ खूनके तऽ हमरो बड्ड कमी भऽ गेलै
खाली बुझले सपनाय छलियै दुपहरिया में हम
कि मोन लागल रहै छै ध्यान रहै छै
नहि आ से सपनलियै कथी छै कतहु अपना कोनो कर्तेवता छै बुझलियै तु एलहि कोई लक तऽ अपना सब तैयार होइ छिय
हेते गे धिय पुता हेतौ तऽ बजेतै तोहर सौस बड़ बुधि यारि सी छथिन कहथिन आ हे लगमे बहुत तऽ बहिन हिनका सबके छनि ने साते बहिन तऽ छथिन तते मे एक दु बहिन सब झगड़े छनि बजा लियौ बहिन सबके छटहारी भोज हैतै हाॅं
से हम इहा सपनाइ छलियै हम कहलेये जे ई कतय के तैयारी होइ छै से देखी आ ताहिमे हम दू टा साड़ी कहलनि जे ई साड़ी सभकेँ धोआ देबै हम जाइत छीिय आब
आ हम ने देखलिय जे क परसू देखलने छलियै से तहन सब मोन में लागल लेकिन ककरा द सिलियै से नहि बुझलियै बेटा भेलैएा कि बेटी सेहो नहि बुझल बच्चा जे सुन्दर छै आ ककरा भेलै या से नहि कहबो गेल छीियै हॉस्पिटल भेलेया नॉर्मल बच्चा लेकिन पैघ हॉस्पिटल भेलैएा सरकारी सब वला मे से एते एते मोट मोटो बच्चा के बाँहि छै बुझलिय एते कठ के मुँह आ केश जे छै से मनमाथके केश एना कऽ कठोर पर आबि जाइ छै बुझलि एत हँ तेहन तेहन कि आ से सब मने एना एना खोइचा छोड़ा छोड़ के देखलियै से अपना से अपना आ के गोड़ चक चक आँख फुलल ओ एकदम हँ एहन ए ने एना कऽ कऽ ओहिमे सँ ओ बम खसल आ ओहिमे सँ आँखि टुकुर टुकुर बच्चा तकैत ने ओ जनमुटी बच्चा तकैत रहै छै से आब ओ बेटी छै या बेटा छै की छै से नहि बुझल अइ एक खूब मोटल सोटल ककरा भेलैया एखन तऽ आब तऽ त हेतै तऽने जकरे पेटमे तोरे हेतौ लेकिन एखन तऽ सेहो नहि हेतै एखन तऽ बड़ देरी छै चारि महीना पाँच महीना देरी छै
दू महिना के आब पाँच महिीना क तऽ आ जुलाइए अगस्त न
पर तु कहला हमरा छठि मे
अगस्त सेप्टेम्बर तऽ छठि मे कतय भेलै सब अक्टूबर तोरा लास्ट तक हेबे करतै
हम तऽ ई बुझै छलियै छठिमे तोरा हेतौ
चारि नवम्बर के तोरा डेट छियै तऽ ओहिसभ पहिले भऽ जेतै ने ओ तऽ डॉक्टर अपना हिसाबे देख लगेने छै
ककरा ओहन बच्चा छै हम जँ देख लेबै ओहि बच्चाके तहन हमरा मोन पड़ि जायत जे एकरे दऽ देखनेे छलिय लेकिन आब ककरा भेलै से नहि लेकिन एहन एहन मो मोट बच्चाे बहि बापे लागे छै आ से जनमले बच्चा छै कोनो एहोन बच्चा होइ छै पेटमे पोसा जाइ छै ओ बच्चा जे मने हँ आब पेटेमे त हँ आ खूब लोक फल मूल
बच्चा छलैया
ह सोमू तऽ साढ़े चारि किलो साढ़े चारि सारा चारि किलो के चारि
गय कहानन सुनलियै रचना दीदी के सेहो छनि
गे रचना के बच्चा ने हेतो आब
गै रचना दी के छै बच्चा
भऽ जाय तऽ भगवाने के ओकरा गाठ भऽ गेल छै
हँ तऽ ओ ठीक भऽ गेलनि देखेलखिन तऽ
अच्छा तऽ बच्चा छऽ भगव की करबै तू केना बुझलही
बर्षा सुूट पोआइजान
हँअ
हँ ओहि दिन आयल छलै तऽ कहै छलनि माँ के
क जे र ह तऽ तहन ओकर गलत नहि भए सकै छै ओकर मायो के ब्रह्म बात छै
हँ तऽ कहलकै जे काकी दूझा लिय कि जे हम से रतना दीदी के बौ छै
ह
ता दुआरे केक दिनसँ तहि दुआरे नहि हालल हइै सब
हँ नहि नहि से तऽ नहि आयले है तब सब दिन सुनै छै आइ होते काल्हि होते
आ गर्मियो छुट्टी छललै आ बच्चा के वृन्दावन गेल छलेया
हँ अपन भेल तऽ तैयो दूटा दूटा के तऽ भेलै
हँ
ताहिसँ दोग शैनमे हेबे करतै गोटेक आधे
हमरा तऽ एहि घर मे जे घर मे हम सुतै छी ओहि घर मे खिड़की मे घी अथी कुर्सी मे घी छै लगेने आ कोयलख मे बाथरूम मे
हँ कि छै लम्बा बाला कि गोलका
हँ लम्बा वाला छै ओ
तहन हँ चलू जे होइ बेटा बेटी दुनियां दारी कि जे होइ स्वस्थ होइ निरोग होइ औरदा लऽ कऽ अबै भऽ गेलै जीबैसँ सबसँ बड़का सएह छै ने कि ओ ई ई थोड़बे होइ छै कि जे बेटा पेटमे छै तऽ ओ ओहिमे कम कस्ट आ बेटी छै तऽ बेटी बेसी कस्ट से वला तऽ गप छैहे ने आ जे एहि धरती ती पर आबे ओ तऽ पहिलुके बेर औते ने ओ तऽ दोसर बेर नहि औते अहाँके चारिटा बेटी या चारिटा बेटा भेल तऽ अहाँके ने ओ चारि चारिंग रहत लेकिन ओ तऽ पहिलुके बेर ओ धरती पर जन्म लेत
हँ से तऽ छैहे
ओ ओकर चारिम बेर नहि ने जन्म रहतै ऐं मानि लिय ओकर तऽ चारिम बेर नहि जान्म लेत कोइ जे कहे छै ऐं फल्ना के चारि टा बेटी भऽ गेलै आंय यै तऽ फल्ना के चारि टा बेटी जे भेलै तऽ अहकेँ चारि टा बेटी भेल ओकरा चारि बेर ओ चारि बेर थोड़बे धरती पड़ एलै ये ओ तऽ पहिले पहिल पहिली धरती पर जन्म लेलकैएँ ने तऽ ओ तऽ पहिलुके बेर एलैए ई दुनियांमे तऽ जे होय से भगवती के एतबा कहियौ स्वस्थ होय नरोग होइ नांगर लूल आन्हर बहिर नै होय ओ निरोग बनि कऽ आबय आ जीबै लए आबै धरती पर अबै तऽ जियै भऽ गेलै मे के लेल तऽ केहन अपूर्व होइ छै ऐं
तऽ लऽ के सब दिन अबै छथिन बच्चा के बाप रे मोबाइल जे चलबे छै स्पीड स्पीड मे से की कहि
उ छौड़ा
बाप रे बाप यूट्यूब खोलनाइ बुझै छै बैस सकै छै ककरो हाथमे हँ केकरो हाथ मे मोबाइल देख लेत तै से ओ यूट्यूब चलबै ले एकदम सतर बत करैत रहय छै ई जे कहबै खेलाय वाला बच्चा छै से नहि छै
से नहि अपन एक हत्थू रखने छै ओकरा
हँ ऐं ऐं करैत रहतै हरदम बला बच्चा नै छै
हँ मोबाइलसँ लगा देने छै ने बात छै सासुरमे काज धंधा करैत हेतै तऽ मोबाइल दऽ दैत हेतै आब तऽ लोक सएह करिते छै हूँ
ओनाहियो लैयो बला छै